जय झिक आयो भेण।
जय झूलेलाल हा मां ठीक आहियां तव्हां ठीक आहियो?
हा मां बि ठीक आहियां ॿियो छा पिया कयो?
बस हाणे रोटीअ जी तेयारी कंदस थोड़ी देर में।
अच्छा अच्छा छा ठाहींदव अॼ?
अॼ हूअं त सोचियो आह पुलाउ कंदम।
अच्छा मां बि पुलााव ई ठाहींदम अच्छा अच्छा
सिंधियुनि में फेमस आ न पुलााव पुलाव पटाटा।
पुलााव पटाटा टमाटे जी चटणी।
हा और त्योहार ईंदा आहिन त थधड़ीअ में बि असां पुलाव अउं टमाटे जी चटणी ठाहे रखंदा आहियूं रात यो।
अच्छा अच्छा थधड़ीअ में हा ही शीतला माता जी हूंदी आ न पूजा असां बि कंदा आहियूं सावण जे महीने में। में ईन्दी आ जो पहले राखी ईंदी आ हुनखा पो न राखीअ खां पहले ईंदी आहे राखी त पंध पूर्णिमा ते ईंदी आ राखी।
न राखीअ खां पो ॿिन ॾींहंन खां पो तीजड़ी ईंदी तव पो हुन खां वरी ॿिन ॾींहंन खां पो थदड़ी ईंदी तव हिक नंढी थधड़ी ईंदी आ। अउं हिक वरी वॾी ईंदी आ त जेकी नंढी आ उहा रक्षाबंधन खां अॻ ईंदी आ शायद। अऊं जेकी वॾी थधड़ी आ न कंदा आयूं हा उह ना सच में रोड खां सही था चओ।
पर इहे जो थदड़ी हूंदी आ इए ईंदी आ सते ॾींहं ते राखीअ जे। है न और इनमें अ छह ॾींहं ते असांखे थधो पचाए रखिणो पइंदो आ और बे ॾींह ते, त तां बि डोडियूं नंढी ठाहींदा हूंदव न सत। सेके करे कोक मिठी मिठे लोलनि सां गॾु पोइ हुनन खे पूजा में क बियो ओ पर हिन खे सभिनि खे गैस खे चुल्हे खे थदो करे सुबुह जे टाइम ते पूजा पूजा करे मक्खण कोकी खाई करे और पो सॼो ॾींहं हा हा।
त पो हिकु ॾींहुं अॻु वरी आइटम ठाहे रखणा पवंदा आहिनि ॾही बड़ा ठाहींदा आयूं दाल पकवान ठाहे रखंदा आयूं।
हा हा, मां बि इहो ई ठाहींदी आयां। मां बि दाल पकवान ठाहींदी आयां दॿो भरे और दही बड़ा ठाहींदी कंदी आयां और मेन त असांजे घर में अॼुकल्ह अमेरिकन सैंडविच हूंदा आहिन न जेमें न सनी सनियूं भाॼियूं कटे करे। और मेयोनीस जो हूंदी आ न अच्छी वारी उन सां गॾु मिक्स करे पो ब्रेड ते लॻायो लूणु और काऱो मिर्च लॻायो उ वॾी वारी ब्लैट जील्स सैेंडविच वांगुर। अमेरिकन सैडविच जो है न, हा हा ॿारनि लाए। आहे त भेण तेल न, हा तेल तेल ॾाढो हूंदो आ हुननि में आऊं नुक़सान थो करे। कोलेस्ट्रोल तो वधे हुन सां आहिन त सभ न तेल जी शयूं गिह जी शयूं, नुक़सान त कंदियूं।
के न ब्रेड में मलाई अ खंडु लॻाए करे ऐंऊ हूअ सेंंडविच उहो, खाईंदा आहिन।
अच्छा अच्छा, त तहांजे घर ना जेन्ट्स बि राति ताणी खाईंदा तव?
न अच्छा आहे न जेन्ट्स वरी सुबुह जो मंझंन जो खाईंदा आहिन राति जो न खाईंदा आहिन पो असां बि मां जीअं पचाईंदी आयां न त पो असां मां खाईंदी आहियां ट्रे टाइम।
त तव्हां कहिड़े तरह जा आयो।
सिंधी ऐं लालकाणे जा।
अच्छा अच्छा, हा असांजा बि ईअं ई अथव जीअं तव्हां चओ था न की भई मर्द न रात जो अ न खाईंदा आहिन। ताज़ो वारो खाईंदा आहिन और बाक़ी जो पचाए थो जो पूजा थो करे उन लाइ ज़रूरी आ की भई उहो सॼो ॾींहं वारे।
हा पर आए न मुंजे घोट खे न कोकी वणंदी तस मिठी। त हो त चवंदा आहिन मूंखे त न बई टेम मिठी कोकी ॾे अऊं ॾहीअ सां जोकी ए न सॼे साल में हिकु चकर मिलंदी आ।
हा हा न त तव्हां खंड्र विझी ठाहींदा आयो।
अ पहले खंड्र विझंदा हुआस पर हाणे गुड वधीक विझंदा आयूं थोरी।
हा हा, न हाणे गुड़ जी ॾाढी सुठी ठवंदी आ लेकिन जेतिरा जेतिरो सवादु वॾनि जे हथ हतनि में हूंदो आ जीअं मुंहिंजी ससु आ, उहे वॾा हिनि त न उन्हनि खे जेतिरी स्वादिष्ट ठाहिंण ईंदी आ ओ तिरी मां न ठाहींदी आहियां, हा उहे त आहे न।
वॾनि जे हथ ॼी ॻाल्हि ई अलग आ, हुननि जी हाणे हरी हस हा असां ॿारनि जे हिसाब सां जेका आइटम ठाहियूं ता उहे सुठा ता ठाहियूं पिया, त असां वरी हिननि शयुनि में थोड़ो घटि
घटिआ हा उहो त आहे, हाणे पुराणनि ॻालहियुनि माण्ंहुनि जी त ॻाल्हि अलॻि ई हूंदी आ और उन्हनि खे एक्सपीरियंस बि अनुभव आ न पुराणो।
मुंजी मम्मी चहिरी कोकी एॾी सुठी पचाईंदी आ मां खंडवा वेंदी आहियां पेकनि में साल में हिकु चकर मम्मीअ खे चवंदी आयांसि मम्मी मुखे कोकी पचाए ॾे तुंजे हथ थई ॾाढी वणंदी आ, बसर वारी हा।
लेकिन हिन में थदिड़ी में जो कोकी ठहंदी तव, तहां ॾिठो त हुनमें न मां असां त मां त निज्जे हिनजी अटे जी ठाहींदी आहियां कणिक जे अटे जी लेकिन जो पूजा करण वेंदा आहियूं उते माण्ंहुनि जी ॾिसंदी आहियां त उहो बेसंण जी ठाहींदा थव। बेसण मिक्स करे अधु हो अधु हो करे ठाहे करे न पूजा में खणी ईंदा इनि, और न न चहरी बसर वारी।
अच्छा त बसर वारी जेके असां पचाईंदा आहियुं चेहिरी त उ जेकी थधड़ीअ ते उहा बेस
बेसंण जी हा हा बेसंण हा, इलाही माण्हूं निज्जो बेसण कंदा इनि। हा हा हा ईयें ई कंदाय और हिकु इह्य दाल जा पराठा ईंदा तव ॾाढा माण्हूं ठाहे करे खड़ी ईंदा इनि और इहे सुख सुकी भाॼियूं जो से सेयल वांॻुर न हुंदुंयु इनि इह्यें। सिपरीअ में पूरी मसाला भरे करे सॼी भाॼाई भाॼियूं हा तरियल भाॼियूं भिंडियूं पटाटा तरियल दही बड़ा इल्हाई कुछु और इत् इतेे त जीअं मां राजस्थान में आहियां त इते हिननि खे न शुरू खां ई आलूअ जी भाॼी पूड़ी ॾाढीवणंदी आ जीअं अस असां सिंधी त वधीक त दालि और पूड़ी खाईंदा आहियूं न दाल पूड़ी कॉम्बिनेशन में, लेकिन हिते वरी आलूअ जी भाॼी और पूड़ीअ जो ॾाढो सुठो कॉम्बिनेशन हूंदो आ।
अंउं सुठी बि लगंदी आ पर उहा आलूअ जी भाॼी अंउं पूड़ी मुखे ॾाढी सुठी लॻंदी आ।
आलूअ जी भाॼी मां एॾी सुठी ठाहींदी आहियां अॼु बि ठाही हुई सभु शौक़ु सां चट टे करे खाईंदा इनि
हा कोई- कोई शंए सुठी ठहंदी आ त पो वणंदी बि आ न।
हा तहां कोकियूं कीअं ठाहींदा आहियो मिट्ठी वारी?
खंड्रु पिसाए रखंदा आहियूं न जीअं गुड़ अंउं खंड्रु पिसाए रखंदा आहियूं पांणीअ में पो आहे न माप प आहे जीअं ॿ गिलास अटो खणंदा आहियूं अगरि त हुन जे हिसाब सां नाप हिकु गिलास खंड्रु या ॻुड़ खणीं करे अंउं पिसाए रखंदा आहियूं पो उनखे थोड़ो पिघलांईं दा आहियूं, घुमाए घुमाए करे पो अटो गोहे करे उन में इलायची वग़ैरह जेको पांण खे वणें इलायची पाउडर त मां त विझंदी आहियांस
त मोहिंण घणों विझंदा आहियो उन्हमें मोहिंण?
मां त अंदाज़ सां विझंदी आहियां
ॿुढ हा, जीय हा जीअं हो वारी कोकी ठाहींदा आहियूं कारे मिर्च वारी उवंई ह न
हा उन में त मां अंदाज़े सां विझंदी आयां पर एड़ी कोकयूं लॻंदो आ की टिकाणें मदिर खणी था वञूं त सही। पचन् न त वधीक मोय पची पइजी वेंदो आहे त टुटंदो आय न कोकियूं वरी। त घट् पवंदियूं आहिन त वरी मज़ो न कंदो।
हा हा।
थोरो ध्यान सां करणो पवंदो आ सिम गैंस ते पचाईंदा आहियूं गैस घट करे।
हा हा मां पो तां मथां तरंदा आहियो की छा छा कंदा आहियो तेल। क्रीम सेके करे तेल लॻाईंदाव मथां।
न बस् सेके करे असां मथां तेल आऊ थोरी सी। पीचल खंड विझंदा आहियूं।
हा हा और असां मुंहिंजी मदर इन लॉ छा कंदी थव सस्? सेकंदी आं बिना तेल जे पूरो सुठी तरह। पची वेंदी आ सुठी कलर सुन्हरो अची वेंदो आ सुठी तरह। उन खां पो उनखे लाहे करे हिकु थालीअ में आहे न तेल विझंदा आउ उन खां पोइ उन। तेल में न ॿोड़ंदा आहिन् उन को।
अच्छा।
हुनखे अॻियां पुठियां इ सनानु कराए तेल खे तेल सां पो मथां हिक। चमच घी विझी पो ईअं सुकाए सुकाए हिक सिपरीअ में जीअं विझंदा वेंदा आहिन अठ। ॾ जेतरी बि ठहंदियूंन।
त तेल पो वन कट। छोकी घर।
क़च्चो क़च्चो न न न उह क़च्चो ई विझंदा आहिन् मां बि हिते ई अची ॾिठो आ। मां बि कॾहिं न ॾिठो हुअमि मुंहिंजी ममी त हुते। हा मुंहिंजी मम्मी त हुते ठाहींदी हुई त मथां जीअं पराठे खे कीअं सेक। एक बूआ उहं शेख। कनास लेकिन हिनमें हा बाकी ठडड़ीय सां तांखे। पतो थव थडड़ी छो मन्हाए वञ वेबीआ छोकी न उ? शीतला माता जीअं इहे बयान में चवंदा आहिन न की शीत। शीतला माता जी न ठंडो बासी हिते कंदा थव राजस्थान में। त अन थदो मन खे शांत। करण वारी हूंदी आ शीतला माता मन खे तन खे रोॻ मिटाइण वारी हूंदी आ। त इन में अ। हे कबो आ खाईंदा आहिन हा और त हे। जो हूंदो आ हिन तेे। थींदो आ जो श्राद्ध जे टाइम ते ईंदो आ हिक महालक्ष्मी जा सॻड़ा उहो। कंदा आयो तां?
हा असां हाणे पहले कंदा हुयास् पर हाणे जीअं पहले कीअं असां सत। थोरा वग़ैरह तरंदा हुआस् न त हाणे वरी तेलकट वधीक खाए नथो कोई बि। त पो हाणे असां बिस्किटन् जे ॿधंदा आहियूं।
अच्छा अच्छा अच्छा, मां असां वरी। पकवान वांगुरु ईअं गोल वेले और व उन उनखे तरे उन ते ॿधंदा आहियूं। बिना लूण जो पकवान तरंदा आहियूं। पो उनते ॿधंदा आहियूं सॻड़ा और। गणपतियुन् जे टाइम ते कथा हूंदी आ, सॻड़े जी उह ॿुधी करे। पो सॻड़ा बधवा आहिन् उनखां पो छोड़ण। अलाय न उन ॾींह। अठो ॾींह हूंदो आ हिनजो महालक्ष्मी हूंदी आ हिन में श्राद्द जे अठे ॾींहं ते इंदी त। हा हुन में न छोड़बी आ और पूजा कबि आ हुनन में मटके में पूजा मटके जी पूजा हुन ते थींदी आ न?
न मटके हूअ त हुनते अखा तीज ते थींदी आ। उते असां ॾीया ॿारींदा आहियूं न भाती वार भातीअ जे हिसाब सां ॾीआ।
मटके में अन सभ थदी शयूं विझंदा आहियूं त थधड़ी उते बि थींदो आ न उ माता हा हा हा उ शीत तला माता जी हूंदी आ।
हा हू कठा करे अउं पो।
जी हा हा हा और हिनन में इनमें सॻड़ा कंदा आहियूं त हुनमें ॿधी करे पूजा करे। ॾीया ॿारबा आहिन न चार मुखी और हिक हिक मुखी ॿारंदा आहियूं असां। और हिक सोन जी दबली ठाहींदा आहियूं अटे जी ओर हा नंढड़ी सी क्यूटसी। हा ॾाढी सुहिणी लॻंदी तव मां ॿुधाईंदी सांव कॾहिं तव्हांखे। अॻली बार ॻाल्हाईंदव त हुनन में नंढ ॾींहं न जीअं ॾीओ ठाहिबो आहे न अटे जो हुनखां बि नंढो करे और अ न उन में नंढी नंढी गोलड़ियूं विझी करे पो ढकण मथां ठाहे करे उ मंदिर में रखंदा आहियूं भई महालक्ष्मी जी बरकत हमेशा हुजे। हथ में हमेशा महालक्ष्मी हुजे।
अच्छा अटे जी ठाहींदा आहियूं उह।
हा अटे जी ठाहींदा आहियूं असां इलाही सालनि खां हा मुंहिंजी दादी खां वठी मां नंढी हुअम न तॾहिं खां ॾिसंदी हुअम त मां मम्मी खे ठाराईंदी हुअम त
अच्छा हा असां वरी उहो कॾहिं न ठातो आ। बाक़ी हे ॾीया ॿारींदा आहियूं मंदिर तैयार वयार थी करे वेंदा आहियूं।
ब्राह्मणी उहो ॾींदी तव हे कप पास ईअं ॿोड़े करे हुनमें सिंदूर में और खीर में पो कन में ॿधंदा आहियूं वाली। हू बि चवंदा आहिन न की उह लक्ष्मी हूंदी आ।
हा हा असां वरी हाणे असां चॻी फैमिली आहियूं न केॾीमहिल मिंजी ॾेराणी वेंदी आ केॾीमहिल वरी मां वेंदी आहियां। काणे त हाणे ॿिन टिन सालनि खां वरी ॿिन सालनि खां मुंहिंजो थियो न आहे वञण। कहिड़े रीजन सां पर हिनजी कथा मतलब सभिन जी असां सिंधी ईअं ता करूं भैया वरी महालक्ष्मी जी पूजा अलग कंदा तव उह वरी उ तेरी विराए करे उते भंडा मतलब ओ रोटी वोटी खाराईंदियूं आहिन असांजे हिते उहो बि ॾाढो हलंदो आ महाराष्ट्र में महालक्ष्मी पहन्जी रोटी त हुते बि जेको महालक्ष्मी विराईंदियूं आहिन त एॾा आइट टम ठाहींदियूं आहिन सुठा सुठा त मतलब सभिनि जा त्योहार पंहिंजा पंहिंजा आहिन हा।
हर चप चपे चपे ते हर छेत्र छेत्र ते अलग अलग ताकि रिलिजन मिलंदव। अलग अलग कास्ट मिलंदो अलग अलग पहिनावा खाधो पीतो सब अलग अलग हूंदो तव।
मिलंदो आ सब।
सभिनि खां सुठो, पंहिंजे सिंधियुनि जो ई सभु।
सिंधियुनि जो, पंहिंजो पंहिंजो आन, पंहिंजो पंहिंजो ई चयो न आख़िर जीअं पंहिंजो ॿार पाण खे प्यारो हूंदो आ तीअं पंहिंजी भाषा बि त पाण खे प्यारी आ न, मुंहिंजी आहे न। सौट भेण तव अमेरिका में, त ऊअ चवंदी तव ॿियो कुछु कर न कर पंहिंजे ॿारनि खे सिन्धी ज़रूर सिखारजाऐं। विदेशनि में बि ओतिरी कमु ईंदे जेतिरी हिते ती कमु अचेव न विदशनि में बि ओतिरीच् कमु ईंदे।
हा, छोकी असांजी हीअ आहे त धरोहर न। धरोहर खे ख़राबु थोरी करिणो आ, हैरिटेज आ असांजी भाषा। हुनखे असांखे ई बचाइणो आ, असां जहिड़ी पीढ़ी ई बचाए सघंदी। तॾी त असांजा ॿार सिखी सघंदासि
चाहे ॿाहिर फोर्म बि भरंदा आहियूं न, त हिंदी लिखी करे कोस्टक सिंधी ज़रूर लिख लिखंदा आहियूं, कि आहियूं भले हिंदुनि में पर आहियूं असां सिंधी, असांजी मातृ भाषा।
की रिलिजन में हिंदू और कास्ट में सिंधी असां बि ईअं ई भरंदा आहियूं। हा, कास्ट त असांजी सिंधी आ न, ॿुधो भेण ॿारहां मिंट थी विया आहिनि पोइ असां ॿियो
हा, ठीक आ ठीक आ।
त वरी सान्